मित्र आइ बहुत दिन बाद भेट होल। तोहर चेहरा देखिके हमर अपन बचपनक दिन याद आबि गेल।
नमस्कार सच कहैत छी बचपन दिन जीवनक सबशे नीक समय छल।
जखन हमसभ छोट रही तखन दुनियाक कोनो चिन्ता नहि रहैत छल। आ दिन भर खेले कूद मे समय बीतैत छल।
हँ मित्र मित्र सभक भेट होयब आ शिक्षक बाद सुनब बहुत रोचक लगैत छल।
हमरा एखनो याद अछि जे हम सब भोर मे उठीके विद्यालय जाय लेल तैयार होइत रही।
विद्यालय जाय समयमें रास्तामे बहुत गपशप करैत रही आ हँसी मजाकमे समय बितबैत छल
आवश्यक समय मैदान मे दौड़ब कूदब आ विभिन्न खेल खेलब हमर बहुत पसन छला
सही कहलहुँ हमरा सेहो कबड्डी क्रिकेट आ लुकाछिपी खेल बहुत नीक लगैत छल।
जखन वर्षाक मौसम आबैत छल तखन हमसभ भिजल मैदानमे खेलबाक आनन्द लैत रही।
हँ बरषा पानि पीमे कागजक नाव बना के बहायब हमरा बहुत रोचक लगैत छल।
बचपनेमें छोट छोट बात में जे खुशी भेटेत छैल ओ आब जीवन मे बहुत कठिनाइ से भेट अछि।
सही कहलहु ओ समय एकटा टॉफी भेटला पर सेहो हम बहुत प्रसन्न भय जाइत रही।
घरके आंगने में भाय बहिन सभक संग खेलबाक अनुभव बहुत सुन्दर छ
झझक समयमे सब बच्चा एकठ्ठा जमा भय खेल खेल खेलैत छल।
हमर दादी रति में बहुत सुन्दर कथा सुनाबैत रही।
हमरा दादा सेहो वीरथा आ इतिहासक कथा सुनाबैत छल।
ओ कथा सुनि ई हमर कल्पना शक्ति बहुत बड़त छल।
हँ ओ कथा सम्ल हम बहुत किछु सिखैत रही।
त्यौहारक समयमेम बचपनक खुशी तऽ बाहर अछि।
विशेष शुरूस दीपावली होली आ मकर संक्रान्ति प्रति्षा हम सभ बेसब्रीसँ करैत रही।
नव कपड़ा, पारिवारिक उत्साह बहुत अधिक रहैत छै
हँ सही कहलहुँ, मिठाइ खायब आ रिश्तेदार सभक भेंट होयब सेहो आनन्ददायक रहैत छल
हॅं, गर्मीके छुट्टीमे नानी घर जायब हमरा बहुत प्रिय छल
सही हमरो भी सेहो नानी घरक यात्रा बहुत नीक लगैत छल
ओहित आमे बचेगा खुलल मैदानमे खेलबाक अवसर भेटैत छै
हम सब दिन भरि घूमैत रही आ रतमे तक सुतैत रही
बचपनेमे समय बहुत धीरे-धीरे बीतैत छै।
मुदा आब लगैत अछि जे समय बहुत तेजीसँ भागि रहल अछि
ह विद्यालय वार्षिकोत्सवमे भाग लेब सॅं यादगार अनुभव छै
मंच पर चढ़िके कविता आ भाषण देब हमरो बहुत पसिन्न छल
पुरस्कार भेटला पर बहुत गर्व महसूस होइ छै।
माता-पिता खुशी देखिकऽ मन आओर प्रसन्न भए जाइ छै
बचपनेमे मित्रतााके सम्बन्ध बहुत सच्चा आ निश्छल रहैत छल
हँ तखन स्वार्थ कोनो स्थान नहि छल।
कितना नंबर मित्र?
पैंतीस
एक दोसराके सहायता करब हम सभ स्वभाविक छल
कखनो-कखनो झगड़ा सेहो होइत छल मुद्रा शीघ्रे समाधान भए जाइत छल।
फेर सब मिलबाके खेलब शुरू कइए देैत रही
ओहि समयमे मनमे कोनो बैर नहि रहैत छल
बचपन शिक्षा जीवनक आधार करैत रही
सही बात कहलहुँ ओहि समयमे सिखल मूल्य जीवन भरि साथ दैत अछि।
शिक्षक सभक सम्मान करब हम सभक कर्तव्य मानल जाइत अछि।
शिक्षकक अनुशासनसे बहुत कुछ सिखेबक अवसर भेटल
जखन परीक्षा नजदीक आबैत छल तखन तोरे चिन्ता होइत अछि
मुद्र परिचय समयथ होयत ताहि फेर खेलेके समय शुरू भए जाएत छल
परिणामक दिन उत्सुकता बहुत बढ़ल रहैत छल
से केहनो नीक अंक अवला पर पूरा परिवार प्रसन्न होइत छल।
बचपनेमे प्राकृतिक निकट रहबाक अवसर अधिक भेटैत छै
खेत, बगीचा आ नदीक किनारा बहुत आकर्षक लगैत छल।
पक्षीक आवाज सुनब बहुत सुखद अनुभव देै छै
सही कहलहुँ भोरक ताजा हवा मनके प्रसन्न कऽ दैत छल
हॅं, हमरा अपन गाँवक बचपन बहुत याद आबै छै
हमरा सेहो गाँवक वातावरण मोन पड़ैत अछि।
तखन मोबाइल फोनक उपयोग बहुत कम छल।
एहि कारणे लोक एक-दोसराके प्रत्यक्ष भेंट कए बात करैत छल।
पारिवारिक सब सदस्य एक साथ बेसेके भोजन करैत छ
से कहलहुँ मद्री सेय बहुत आत्मीयता आ सुखद रहैत छल
अब तकनीक बढ़ल आश मुदा ओ अपनम कम भोज
से कहिनोहु ई बात बहुत हद तक सत्य अछि
बचपने में छोट छोट उपलब्धि सेहो बहुत महत्वपूर्ण लगत अछि
हँ एकटा नीक चित्र बनाय सेहो गर्व विषयके बनि जाइत छल
हमर माता सदिखने पढ़ाई करबाक प्रेरणा दे छलियै
हमरा पिता सेहो मेहनत आ ईमानदारियक महत्व बुझबैत छलए हँ
ओ सब शिक्षा आब जेनवनमे बहुत उपयोगी सिद्ध भए रहल
सही माता पित संस्कार मनुषक सबस पेघ सम्पत्तति हो तऽ छी
बचपनक दिने मे डर सेहो कम रहैत छल
हँ कारण हमसभ भविष्यके चिन्ता नहि करैत रही ने तही कारण
बस वर्तमान क्षणमे जीवित रही
हँ सही आ हर दिन दिन उ उत्साह भर रहेत छल
जखन पहिली बार साइकिल चलायम सिखलु तखन बहुत खुशी भेल रहे
सही मोल भऽ हमरो हमरा सेहो साइकिल चलाबैमे कतेको बेर खसै पड़ल छल
मुद्रा प्रयास जारी रखलू आ अनत सफल भेल
एहि अनुभव धैर्य्यक महत्व बुझेलहुँ
बचपनक मित्रसभ एखनो मोन पत
किछु मित्र सम्भवतः एखनो सम्पर्क अछि
पुरान फोटो देखते बहुत स्मृति ताजा भए जाइत रहै
ह सचमच फोटो समय अमूल्य खजाना होइत अछि
बचपने में पुस्तक पढ़बाक आदत सेहो विकसित कभयल
कहानी पुस्तक पढ़ब हमारा बहुत प्रिय छल
ओ पुस्तक सब कल्पनाक संसारमे ले जाइत अछि
हँ आ ज्ञान सेहो बढ़ छल
कखनो कखनो विद्यालयक पिकनिक बहुत रोमाञ्चक होइत छल
मित्र सभक संग यात्रा करबाक आनन्द अलग प्रकारक रहैत छल
बस में गीत गाबैत आ हंसी मजाक करैत रही
ओ यात्रासभ एखनो मनमे बसल अछि
बचपने मे हर दिन एकटा नव अनुभव दैत छै
हँ सही कहलहुं जे जीवन के सरल दृश्य मे देखबाक अवसर भेटैत छल
ओ समयमे प्रतिस्पर्धा कम आ सहयोगी अधिक रहैत छल
हँ एहि कारणे मनमे तनाव बहुत कम रहैत छल
हम सब सपना देख रही जे भविष्य में बहुत किछु गरबऽ
सही म
केओ डाइरेक्टर बनबाक सपना देखैत छल तऽ केओ शिक्षक बनबाक तऽ केओ डॉक्ट टर तऽ के इंजनियरक
सपना को संसार बहुत सुन्दर रंगीन रहै छै
हँ जरूर संसर बहुत रंगीन रहैत छल आ सब कल्पनिक असीम रोहित छै
बचपनमे गलती करब सामान्य बात अछि
सही के मुदा ओहिते गलतीसँ सिखबाक अवसर सेहो भेटल छैय
माता पिता प प्रमेसर सही मार्ग देखबे छल
सही एकदम बिल्कुल शिक्षक सब सेहो मार्गदर्शन करैत छलाह
जीवनक बहुत मूल्यवान शिक्षा बचपने मे भेटल
ओह शिक्षा आजुक निर्णय मे सहायता करैत अछि
बचपना खसी बहुत निष निष्पट रहैत छलै
हँ ओहि हँसी मे सच्चा आनंद बसल रहैत छल
मित्र तोरा अपन बचपन फेर से जीवाके इच्छा तऽ रहै है
हम बहुत निश्चित रूपसँ यदि अवसर भटेत त हम अबै से ओ दिन फेरसँ जीबै चाहत हूं
हमरो सेहो से सुन क छन अनुभव करबाक इच्छा होइत रहे
हँ मुदा समय कखनो पशिमा नहि लेटैत अछि
यही कारणे स्मृति समक संजान रखा आवश्यक अछि।
सही कहलौं कि ई स्मृति जीवनक अमूल्य धरोहर होइत अछि
बचपनक मित्रताक महत्व समयक संग और बढ़ैत जाइत अछि
हँ ओ कारण सम्बन्ध सच्चाइ अ विश्वास पर आधारित होयइते छै
हमर विचार मे हर व्यक्ति अपन बचपना के सकेदन याद रखैत अछि
हँ कारण ओ जीवनक सबसे निछल्य समय होइत अछि
बचपनक अनुभव व्यक्ति आ महत्वपूर्ण भूमिका निभाबैत अछि
ई अनुभव जीवन भरे मार्गदर्शन करैत रहैत अछि
हम सबक कर्तव्य अछि जे अगिला पीढ़ी के सेहो सुंदर बचपन देल जाय
सही कहनोहु एकदम बिल्कुल बच्चा सबके प्रेम शिक्षक आ संस्कार भेटैत बच्चा ही
ह तकनीकी सामजिक उज्ज्वल भविष्य निर्माण भइ सकय अछि
आ आष्टक विकासमे सेहो योगदान बढ़त
बचपना क खेल सब शारीरिक आ मानसिक विकास मे सहायता करैत अछि
एहि लेल बच्चा सबके पर्याप्त खेलबाक अवसर भेटबाक चाही
मोबाइल आ डिजिटल संसाधनक अत्यधिक उपयोग से बचाओं आवश्यक आछि
संतुलित जीवन शैली बच्चा सब लेल बहुत महत्वपूर्ण अछि
मित्र आई तोर स बचपनक चर्चा कै बहुत आनंद भेल
हमरा सेहो ई बातचीत बहुत रोचक आ भावुक लागल
पुरान स्मृति सब फेर सँ ताजा भए गेल
हँ ह मनमे एकटा अलग प्रकारक खुशी जागीत उठल
बचपन वास्तव में जीवनक सबसे स सुंदर अध्याय होइत अछि
बतहा हम मह पूर्ण से सहमत छी
ओ दिनक सरलता आ निक्षपता अद्भुत छै
जतेक बेर ओ दिन याद करैत छि ततेक भीर मन प्रसन्न भइ जाइतइत अछि
ओ दिनक सरलता आ निपता अशुद्ध छै
न कठिन समय मे सेहो स्मृति साहस देत